लो- हेलो
हँ कहियौ की -की करै छियै? हँ हम ठीक छियै हँ, हँ, हँ हम ठीक छी।
अच्छा
करै छियै।
किछ नैय।
अच्छा की कहै छै आय? सोम सोमवारी सावनके पहिला सोमक व्रत हेएत?
हँ, हँ।
अच्छा पाँचू करै छै।
पाँचू
आँ
पाँचू
पाँचू सोम करै छियै अच्छा तऽ भगवानके की सब कहै छियैन भगवान के की सब कहै छियनि पाँचू सोम जे करै छि पूजा करै जाइ छियनि। की सब कहै छियनि?
बुद्धि दै लए।
बुद्धि दै लए। लोक विद्या मांगै छै आ कहबनि भगवान नीक बुद्धि दिअ, विद्या दिअ, ज्ञान दिअ पढ़ी लिखी बड़का लोक बनी। से कहै छै ठीक छै।
हँ
आ पूजा पाठपर जे ध्यान दियै।
हँ ठीक छै।